हेलो नमस्कार
जी नमस्कार
जी सब ठीक छै
सब ठिक छै
तो आज हम भारत की नौकर शाही में विषय पर बात करे चाहे छी ठीक छै
ठीक छै
कालहि समाचार में हम ब्यरोक्रेसी शब्द बहुत बे सुनलियो मुदा हमरा ठीक से बुझाइत नहि अछि जे भारत कऽ नौकर शाहीआखिर की होइत अछि अऽ देश चलाबै में एकर भूमिका कए एतेक महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि
बिल्कुल नौकर साही ओ प्रशासनिक व्यवस्था अछी जतेक परि शिक्षित सरकारी अधिकारी दशक कानून नीति आ सरकारी योजना सब लेल लागू करबाक काज करैत छथी सरकार बदले संकेत छती मुदा प्रशासनिक अधिकारी निरन्तर देशक व्यवस्था से जुड़ल रहैत छथि
सच कहु तऽ हमरा पहिने लागैत छल जे केवल मंत्री आ मुख्य मंत्री देश चलाबै छथि मुदा आब बुझावैत अछि जे अधिकारी सब सेहो शासन व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छथि
हाँ बिल्कुल मंत्री नीति बनाबैत छथि मुदा ओकर जमीन पर लागू करबक जिम्मेदारी नौकर साही होइत अछि यदि प्रशासन मजबूत नहि होए कोनो योजना सफलता पूर्वक लागू नहि सकैत
हमरा लगैत अछि जे भारत जेका विशाल देश में एहन प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होई करोड़ो नागरिक हजारो सरकारी विभाग के समन्वित करनै बहुत कठिन कार्य अछी
बिल्कुल भारत में केन्द्र राज्य जिला अनुमंडल प्रखंड आ पंचायत स्तर धरी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्तति रहे अछती ताकि सरकार प्रत्येक निर्णय जनता धरिे पहुँचे सकै
कलियम पढ़लिऔ जे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि कि आई ए एस बहुत प्रतिष्ठित सेवा मानल जाइत अछि अते आइ ए एस अधिकारी काज की होइत जा
हाँ आइ ए एस अधिकारी नीति लागू करनाइ जिला प्रशासन चलान विकास योजना देख देख रेख करनाई कानून व्यवस्था में सहयोग देनाई आ विभिन्न सरकार विभाग सबक समन्वय करबाक काज करैत छथि
सच कहू तो जिब गाड़ी बहुत पेघ लगैत अछि एक अधिकारी के एके समय बहुत रास विषय पर निर्णय लेबाक पड़ेैत होय
बिल्कुल एहि कारण आइ ए एस अधिकारी सब के प्रशासन कानून अर्थव्यवस्था समाज आ नेतृत्व व्यापक प्रशिक्षण देल जाइत अछी
हमरा लगैत अछी केवल आई ए एस नहि बल्कि आई पी एस आई एफ एस आ अन्य सेवा सब जे नौकरशाहीट हिस्सा छथिन
हाँ बिल्कुल आई पी एस कानून व्यवस्था आ पुलिस प्रशासन से जुड़ल छथि आ आई ए आई एफ एस विदेश नीति से जुड़ल छथिन जबकी अनेक केंन्द्रीय आ राज्य सेवा स प्रशासनिक व्यवस्था के मजबूत बनबैत छथि
कल्हि पढ़लीओ जे आधिकारिक सबक चयन बहुत कठिन पर परीक्षा द्वारा होईत अछी
बिल्कुल भारत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा दुनिया के सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा सब में से एक मानल जाइत अछि
सच कहू तऽ एहि परीक्षा मे सफल होयबाक लेल केवल ज्ञान नहि बल्कि धैर्य अनुशासन आ निरंतर मेहनतक आवश्यकता होइत अछि
बिल्कुल अधिकारी केवल परीक्षा पास नहि करैत छथि बल्कि देशक प्रशासनिक जिम्मेदारी उठाय योग बनबाक परशिक्षण सेहो प्राप्त करैत छथिन
हमरा लगिते अछि जे नौकरशाही लोकतंत्र मजबूत आधार होइत
हँ कारण सरकार प्रत्येक योजना चाहे शिक्षा हो स्वस्थ हो सड़क निर्माण हो य आपदा प्रबंधन सब प्रशासनिक अधिकारी सबक माध्यम से जनता धरि पहुँचैत अछि
कहलिय हम सोचि रहल छलहु जे यदि प्रशासन ईमानदार आकुशल होय तऽ विकासक गति बहुत तेज भए सकैत अछि
बिल्कुल कुशल नौकर शाही देशक विके विकास निवेश कानून व्यवस्था आ जन कल्याणक सब से महत्वपूर्ण आधार सब में से एक अछि
सच कहु तऽ आब हमरा बुझाइत अछि नौकर शाही केवल कार्यकल कार्यालय मे वैसल अधिकारी नहि छथिती
हँ लोक सब सरकार आ जनता के बीचक सबसे महत्वपूर्ण करी अछि जे नीति के व्यवहार मे बदलैत छथि
हमरा विश्वास अछि जे एक आदर्श अधिकारी केवल कानून क पालन नहि करैत बल्कि समाज सेवा सेहो करैत अछि
बिल्कुल एक ईमानदार संवेदनशील आ दूरदर्शी अधिकारी लाखो लोको के जीवन मे सकारात्म परिवर्तन आनय सकैत अछि
बिल्कुल सही कहलियौ भारतक नौकरशाही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थााक रीढ़ मानल जायत अछि ई केवल प्रशासनिक तंत्र नहि बल्कि राष्ट्र निर्माण विकास कानून पालन जन सेेवा आ सरकारक नीति के धरातल पर सफलता पूर्वक लागू करबाक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था अछि जह पर आधुनिक भारत प्रशासनिक सफलता बहुत हद तक निर्भर करैत अछि
खाली हम नौकर सहायक मूल भूमिका बुझलू मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भारत मे नौकरशाही के शुरुआत आखिर कहीं से भेल आ एकर इतिहास की अछि
बिल्कुल बादमे संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बहुत पुरान अछि प्राचीन काल से सेहो राजासभ अपन राज्य चलाबै लेल अधिकारी नियुक्त करैत छलाह मुदा आधुनिक नौकरशाही रूप अंग्रेज शासनक दौरान विकसित भेल
सच कहू तो हमरा सुनबा भेटल छल जे अंग्रेज सब प्रशासन बहुत व्यवस्थित दंग से चलबैत छल मुदा ओकर उद्देश्य भारतीय जनता नहि बल्कि अपन प्रशासन के मजबूत बनायब छल
बिल्कुल ब्रिटिश शासन मे इंडियन सिविल सर्विसेज नामक प्रशासनिक सेवा स्थापित कयल गेल एहि सेवाक अधिकारी अंग्रेज सरकारक आदेश लागू करैत छलाह आ पूरा भारतक प्रशासन से जुड़ल रहै
हमरा लगैत अछि जे ओ समय भारतीय लोकसभ लेल आइ सी एस मे प्रवेश करनाई बहुत कठिन रहल होत
हँ पहिने परीक्षा इंग्लैंड मे होयत छल अ अधिकांश अधिकारी अंग्रेज होयत छला बादमे धीरे धीरे भारतीय युवा सेहो एहि परीक्षा मे सफल होय लगल
सत्येन्द्रनाथ टेगोर के नाम पढ़लहु हुनकर महत्व की अछि
बिल्कुल सत्येन्द्रनाथ टेगोर इंडियन सिविल सर्विसेस मे चयनित होइ बला पहिल भारतीय छला हुनकर सफलता भारतीय युवा सब लेल प्रेरणा बनल
सचकहु तऽ स्वतंत्रता प्राप्त करबाक बाद शायद प्रशासनिक व्यवस्थामे सब परिवर्तन आवश्यक रहल होयत
हँ उन्नीस सौ सैंतालिस के बाद भारत सरकार इंडियन सिविल सर्विसेस के समाप्त कई भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात इंडियन एडमनिस्ट्रेटिव सर्विस के स्थापना कैले ताकि प्रशासन लोकतांत्रिक भारतक आवश्यकता के अनुसार काज करै सकल
हमरा लगैत छै जे आई ए एस के उद्देश्य से अंग्रेज शासन से बिल्कुल अलग रहल होएत
हँ बिल्कुल अंग्रेज शासनमे प्रशासन मुख्य शासन चलाबै लेल छल मुदा स्वतंत्र भारत मे प्रशासनिक उद्देश्य जनता के सेवा विकास आ कल्याण बनी गेल
कल्हि हम पढ़लहुँ जे अधिकारीसभक प्रशिक्षण सेहो बहुत व्यापक होयत अछि
हँ चलने के बाद अधिकारी सबके प्रशासन कानून अर्थव्यवस्था तकनीक आपदा प्रबंधन नेतृत्व आ लोक प्रशासन मे विस्तृत प्रशिक्षण देल जाइत अछि
सच कहू तऽ बिना पशिक्षनक एत एतके फेर जिम्ममेदारी निभाय सम्भव नहि अछि
बिल्कुल एक जिला अधिकारी के हजारो कर्मचारी करोड़ो रुपया योजना आ लाखो नागरिक समस्या से जुड़ल निर्णय लेबाक पड़ैत अछि
हमरा लगैत छै जे नौकर सही केवल फाईल पर हस्ताक्षर करबाक काज नहि अछि
हँ एक सक्षम अधिकारी के संकट प्रबन्धन कानून व्यवस्था चुनाव प्रकृित आपदा विकास योजना आ जन समस्या सबसँ मिथिलाक क्षमता रखबाक पड़ैत अछि
कलहि हम देखलहु जे चुनावक समय प्रशासनिक अधिकारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होयत अछि
बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करबना प्रशासन सबसँ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सबमे से एक अछि
सच कहलहु तऽ आब हमरा बुझायत अछि जे प्रशासनिक अधिकारी देशक हर महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ल रहैत छथि
हँ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग पर्यावरण कानून व्यवस्था ग्रामीण विकास आ शहरी विकास सब क्षेत्रमे प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय भूमिका निभाबै छथि
हमरा विशेष जे ईमानदार अधिकारी देशक विकास गति बदलि सकैत छथि
ह बिल्कुल एक दूरदर्शी निष्पक्ष आ संवेदनशील अधिकारी अपन निर्णय से लाखो नागरिकक जीवनमे सकारात्मक परिवर्तन आने छथि भारतक आधुनिक भारतक आधुनिक नौकरशाही प्राचीन प्रशासनिक परम्परा ब्रिटिश कालक अनुभव आ स्वतन्त्र भारतक लोकतंत्र मूल सबक समन्वय पर आधारित अछि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस सहित अन्य प्रशासनिक सेवा सब आज राष्ट्र निर्माण सुशासन जल सेवा विकास योजना कानूनक पालन आ लोकतंत्र के मजबूत बनाबै मे अत्यन्त मत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल छैथ
काली हम बारतक नौकरशाही इतिहास बुझलौ मुदा अब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे एक आइ ए एस अधिकारी जीवन वास्तवमे कोना होइत छथि कि ओ केवल कार्यालय मे बेसी फाइल पर अस्ताक्षर करैत छथि
बिलकुल नहि आयस आधिकारिक जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण होइत अछी हुनका कार्यालय कागज सस क्षेत्र मे जायाक जनता से भेंट करबाक सम ब आ सरकारी योजना सभक वास्तविक इस स्थिति देखबाक सही जिम्मेदारी रहैत अछि
सच कहू त बाहर से देखला पर ई नौकरी बहुत आरामदायक लगैत मुदा वास्तविकता शायद एकदम अलग होयत
हँ एक जिला अधिकारी के दिन रात कखनो फोन आबि सकैत अछि दुर्घटना बाजि सकैत अछि चुनाव कानून व्यवस्था आ कोनो आपद परिस्थिति मे हुनकर तुरन्त सक्रीय होइबाक पड़ैत अछी
हमरा लगैत अछि जे निर्णये लेन लेनाइ प्रशासनिक अधिकारी सबसे कठिन जिम्मेदारी होएत
एक मिनट हँ एहि लेल हुनका समय प्रबन्धन नेट्री क्षमता निर्णय शक्ति आ मानसिक संन्तुलन बहुत मजबूत रखबाक परैत अछी
काली हम पढ़लु जे जिला अधिकारी पूरा जिलाके प्रशासनिक प्रमुख मानल जाइत अछि
हँ जिला अधिकारी जिला अधिकारी विशेष योजना कानून व्यवस्था राजस चुनाव आपदा प्रबंधन सामाजिक सुरक्षा आ अनेक सरकारी कार्यक्रम सब जानकारी करै छथि
सच कहु तऽ एक व्यक्ति पर कतेक जिम्मेदारी होयबाक बहुत कठिन काज अछि
बिलकुल एहि लेल उनका समय प्रबंधन न क्षमता निर्णेक शक्ति आ मानसिक संन्तुलन बहुत महत्वपूर्ण रखबाक पड़ै छै
हमरा लागैत अछी जे अधिकारी के जनता से सीधे से अनुवाद करबाक कला सेहो होयबाक चाही
हँ कारण प्रशासन केवल आदेश देना नहि बल्कि लोक सब समस्या बुझी के समाधान खोजनाइ सेहो अछि अच्छा अधिकारी हमेशा जल जन जनता बातक ध्यान से सुनै छथि
कार्बी हम देखलहुँ जे सोशल मीडिय पर सेहो बहुत अधिकारी अपन काज जानकारी साझा करैत छथिन
बिलकुल आधिकारिक समय मे प्रशासन